हेलो
हँ हेलो हेलो हँ
हेलो
हेलो
हेलो
हँ बोल न
हँ गोर लगै छी दीदी
हँ खुश रह की हाल चाल
हूँ बढ़ियाँ छै कैसन हाल- चाल
ठीके छै। हँ हँ तऽ
आर सुनावल जाय।
कैसन सब ठीके छै लैइकन बुदरू सब ठीक -ठाक थोरे कन तऽ देख रहलीये हन एते भीड़ -भाड़ चैल रहलै हन तैयारी होय रहलै हन मेला के नय
हँ सावन के पूरा तैयारी चैल रहल छै।
अच्छा
हँ सावने के तैयारी चलि रहल छै आ उनतीसे तारीख के तऽ पूर्णिमा छै। हँ उनतीस तारीख के पूर्णिमा छै फिर अरघा उरघा लग जाइ छै।
अच्छा अभी नय लगलेै हन हँ देखै तऽ छियै।
हाँ पूर्णिमा के लगाय देते बड़ी भीड़ चलि रहल छै।
अच्छा।
ओहि लाइनो आरके बड़ी दिक्कत चलै छै जे सुबह दस बजे काटे छै। आ फिर साँझ हाँ तऽ पूरा तैयारी करे छै ने स
अच्छा अच्छा पोल उल के चक्करमे ने कहीं केकरो दिक्कत नहि हो जाय करेंट उरेंट
एक मिनट लगी हूँ ओही से तऽ पहिले इह पेपरमे द देय छै कि दस बजे से पाँंच बजे छओ बजे तक लाइन नहं रहेगा एसे
की करै चलते नहि दै छी ई अथी आर बनाबै छै तऽ से चलते की
हाँ अभी सब जगह लाइटके व्यवस्था यात्री सब रहतै ओ सब के व्यवस्था पूरा पुरा लाइन ब्ती हाँ आओर
अच्छा। ओ इहे सब तऽ आ अच्छा अच्छा। एगो देखबे छै कि मोबाइलमे मोबाइलमे देखबे छै कि एगो देख देखै छै खद्दाा मे एकदम शंकर भगवान चमचम चमकै छथिन ओ कहाँ के देखाबै छै अच्छा हाँ त देख हाँ हाँ उह देखै छी हम सोचै छी कहाँके छथिन आ देखबे छै वहेंके रहै छै।
ओ अजौको शिव गङ्गामे छथिन अजौकोन लेका शिव गङ्गामे पानि बहुत छै जेकि कभी साफ सफाई नहि हो पाबै छै।
अच्छा साफ सफाइ नहि होइ छै।
मन्दिरमे ब, -मन्दिरमे अभी हाँ अभियो बाबा मंदिरमे बड़ी भीड़ छै बहुत भीड़ छै। मातामे
अच्छा अच्छा अच्छा गंगा जी मे देखे रहियै साँप। निकले रहै अभियोर रहतै की।
हाँ तऽ हमेशा रहै छै
उहाए एखन गे मा गे मा
बारू साँप नाम रहै छै ओ सबके किछु नहि होइ छै ओ साँप से
डरो लगै छै आदमी देखतै तऽ डर जेबे करतै।
हूँ
डर तऽ लग जेबै
अभी तऽ इ सावन के तैयारी चलते शिव गंगो आर साफ करि रहल छै
अच्छा
की अबरी जल आर चढ़ाबै लए अबहो की
देखबै मन तऽ छै मनितो करल छै बाबा भोला देखथह बोलेथिन तऽ जरूर इच्छा तो रहै बड़ी कि पूरा करि लेतिये ढेर दिन होइ गेलै देखै छियै।
हाँ इहो बात छै कि सावनमे हाँ नया सावनमे छुइयओ ल नहि मिलै छै बाबाके।
तब सकबो नहि करै हमरा ओते देर खड़ो रहल नहि जाइ छै कमर मे दर्द करे लगे छै हमरा खड़ा नहि ज्यादा देर होल जाइ छै।
हँ तऽ ओसन किछ व्यवस्थो नै रहै छै रे बाप बड़ी भीड़ रहै छै।
तब खरे रहतेै रहे दीदी कलकै चार घंटा हम खड़ा खड़ा तब देल चढ़ली जल दीदी कहलकै हम तो बैठ उठ गेली हम कहलियै हमरा स तो आर ऐसेनी होतौ सावन में नै होय पयतै अन दिने होय पयतै हमरा
आब अन दिनमो बड़ी भीड़ चलै छै पूजा कैर पाबै छियै तऽ
आब जहिया स राम मंदिर बनले तहिया पूजा पाठ में बड़ी आदमी आब थी भलै
ओय मंदिर जाइ छियै भोरिए जाइ छियै चैर खाली बाबा मंदिर में नै कैर पाबै छियै पार्वती मंदिर नं दी बाबा सब कऽ आरो शिवलिंग छथिन थिन हुनका आर खऽ पूजा कैर कऽ अपना भोरे भोर चैल आबै छी
अच्छा
खाली बाबा केँ नै कैर पाबै छिय कि करि यै भीरे ओतने रहे छै तऽ हँ तऽ सरकारी पूजा सब पण्डा सब करै छै न पंडा केँ सिवाय कोई नै मंदिर में घुस सकै छै
देखै छै औरतीयो रहै छै
हँ तऽ पण्डाइन सब रहै छै न पंडाईन सब हँ बाकी कोइ अर नै जाइ छै ओ सब तो अर आराम से बैठ केँ देखै छै
ओ उहे देखे छियै औरत रहै छै हम सोचै छी खड़ा रहै छै रहै एतै आदमी रहै ते
हँ
सब पंडिये जी रहै छथि अक्सर
कते कते दूध दही ढराइ छै रे बाप देख केँ तऽ एकदम मन खुश हो जाइ छै कैल परसू देखै एते एते तऽ दही चढ़ाव लु पतीले पतीले एकदम दही
तो वैसे ही होइ छै देह पर ढार देलक दूध दही मध उध जैसे जेसे जैसे चढ़ेलक न सब देह आर में गिर लग जाइ छै
बाप रे सौसे देहे चट चटए जेतै
तऽ हम तऽ मिलकी केँ लै केँ घुस गेलियै बाबा मंदिर में इतना भीड़ एतना भीड़ फेर ठेलम ठेली कि मिलकी गिरिए गेलै गिरले से हमरा इतना हिम्मत नै होलै कि उठाय कऽ ओकरा बाहर कैर सकी
तब
कैसे कैसे फिर ओकरा निकैल केँ फिर पूजा कैलियै
नै एखने नै
निकएलै नै तऽ बच्चा बुतरु लैक ओना भीड़ नेह आइअर सभ जाइयो तैयार हो जाइ छै। कि हमहूँ जयबौ हमहूँ जयबौ
लगै छै कि जाम सोचै छि कुछ जेब तऽ खायम उहे लऽके उ जैले चाहैल छै इहे चलते लइकन जाय ले चाहै छै। खैतै पीतै कुछु कुछु
हाँ तब करि लेलियै न बात बाबाक जेबै हम पूजा करे ल आज बड़ी भीड़ चलि रहल छै आ होते तऽ एक दिन रथ यात्रा दिन जेबै नय हमर गलीमे नय रहै छै तनी बजार मे तनि बाहर हमर तनि गलीमे घर हाँ कनिये सून दूर छै हँ ओहीं पर जाइ छै सब तो अथि धर्मशाला होटल मे ई सब रहल यात्री सब तऽ घूमते रहै छै ने
हँ
फिर पूरा दिन रति बाजार खुलले रहै छै
अच्छा
फैमिली के हॉल नाइट कहै छै नय तऽ पूरा दिन राति अपना खुल हाँ एक घण्टा खातिर हाँ एक घण्टा खातिर रूक कै छै जेकि बाबा के शृंगार उंगार होइ छै नय तऽ ओकर बाद फिर जेल चढ़ैत रहै छै नय सावन मे ओतना नय मिलै छै सावन मात्र एक दूगर काहेकि दू दू लाख तीन तीन लाख जल चढ़बै छै ने जल चढ़ाबै छै ई सब
अच्छा अच्छा हँ
जले सभ चढ़ैते रहै छै।
अच्छा
तनी तनी गो बच्चा सब एकदम गेरुआ वस्त्र पहिनले भगवा बोल बम बोल बम करते रहै छै अच्छा भी लगै छै। घूमे मे काहेकि शिव गंगा के पूरा लाइट से बहुत सजेले रहै छै।
हुँ मेला
देखैमे हँ देखैमे अच्छा हँ बच्चा बुतरूके ले कऽ कोनो दिन निकलि गेलौं घुमि टहलि के चलि आबै छियै।
अच्छा अखने तो सावन मे तऽ नय बनते घुमेै फिरे मे ऐसे आदमीे के भीड़ भाड़ मे ताकि सब तो बाहरके आदमी सब घमते रहते
हँं तऽ तनि ऐसे बाजार घूमे मे तनी मेल मेले ने लगे छै। अपना घुम के लेल कहाँ -कहाँ आदमी आबै छै दोकान खोलै छै बहुत दूर दूर आदमी आबै छै दोकान आर भी खोले छै।
ओ हँ कुछु सस्तो आर मिलै छै कि सब महंगा रहै छै।
सब महंगे दै छै लेकिन आ कम बेस करि क आदमी लैेये ले छै मेला छै लैये ले छै।
हँ अचछ अच्छा अच्छा हूँ
सब काम बेस करि करके लै लै छै अभरी कुछ कुछ लेबै हमहूँ हा जय-जयुर पूर आर के ल छै महिला सब जयपुर आर से बढ़ियाँ - बढ़ियाँ चीज बेचै लए आबै छै।
ओ जयपुरी सामान
हूँ
हूँ एने लगै छै बीक जेतै बाहर बाहर से आदमी हाँ
मंदिर मे तऽ कितना दोकान ह- हटा देलकै अथी आर के दोकान जे रहै छै ने अथी सिन्दूर प्रसाद जे बेचै छै ओ सबके हटेलकै काहाहेकि खाली थोड़ा सा करेलकै हन
ओ भीड़ चलते ने कि आदमी एतै तऽ कहाँ जगह चाही ने
हाँ बहुत भीड़ छै हूँ
हाँ
मन्दिरमे
अच्छा
कले बहुत सारा अथियोर एते सब हीरो आर सब जे होइ छै हीरो आर भी एते सुनलियै ओहोथिन ओ अथि बागेश्वर बाबा
अच्छा
हुनकोरके प्रोग्राम छै हुनको प्रोग्राम
ओ
यहाँके सांसद नहि नहि किछुके अथी प्रोग्राम आर छै
कथा कथा अच्छा कथा के बात त कथे ने कर हूँ किछ आओर अच्छा
हूँ आब साँझ पड़ि गेलनि आब साँझ पड़ि गेल ने जाइ छियनि चाय आर बनबै लए ठीक ने
हाँ ठीक छै ठीक छै जा ठीक ठीक ठीक ठीक छै
हाँ गोर लागै हइ
खुस रह
से मिट कॉल समाप्त करै